हेलोज कहिौ भाइजी हँ बाजियौ कहलू कॉलेज में एगो काम छलै बुझलियै। सन्दीप यूनिवर्सिटी में हाँ कल कताऽ जाइ छियै।
एखन तऽ घर जा रहल छियै।
ओ घर जा रहल छियै। एगो काम छलै ओ अथी कॉलेज में कनि डी आर सी सी वला ने या।
हाँ।
ओहिके कनि अथी करबाक छलै बुनाफाइड फॉर्म लेबाक छलै परसू खूना।
आएब जाएब कैम्पस में।
हाँ सुनियौं न यौं भइजी हेलो ऐ में एगारह मिनट कट करबै न सही से अथी करबै तब ओला तब बने हइ एगारह मिनट करीब बारह मिनट। बारह मिनट करबै हं कहलु जे अथी वला काल्ह खुन अबै छी एम्पल सॉरी काल तऽ रविवार छै परसु अबै छी हाँ परसु खुना अबै छी अथि करब कनि अ काम आओर करबाक यै आ नन्दू हम नन्दु अबै छी बुझलियै न हं हं अबै छी तब
आ आएब जा आएब कऽ हमरा फोन कऽ लेब अहाँ
हं अहाँ के हम फोन कऽ देब जेना जेना जे हेत जेना कहथे जेना हेतै से मतलब जे देख लेबै बुझलियै न
ठीक ठीक ठीक आएब कऽ हमरा फोन कऽ लेब आ जे जेनां हेतै से हम देख लेब
हूँ मतम अ अथि मेन कोन हैय मतलब जे अथी करै छै
एं ए आर सी सी वला
से जे हाँ अथी डी आर सी वाला बोना फाइट ओ कैंसिल भऽ गेल छै हमर बुझलिये फस फर्स्ट ईयर कैंसिल भऽ गेलै सेकेण्ड ईयर वला छै न तऽ उ वला मे हमर अथी फेर जे हमर बोना फाइट सर से बात केलियै सर
अहिठाम अहिठाम अहिठाम ए एहिठाम डी आर सी सी वला ब ब अथी एडमिशन चेलने हम पता कऽ के अहाँके बता देब बुइझ गेलियै आ ओकर बाद फेर जे जेना हेतै प्रॉब्लम से देखल जेतै या भइये जेतै
तऽ उहो की हेतै बुझलियै तऽ ओवला फर्स्ट ईयर के कैंसिल भऽ गेल छै ने तऽ उएह सेकेंड ईयरवला मे जेना तब कहलकै सर से बात केलियै सर कहलकेखिन कि सेकेण्ड ईयर वला मे अहाँ अथीमे फेर से अथी कऽ दियौ मतलब बोनाफाइड फॉर्म अथी भैर लिया ओएके बाद अहाँ अप्लाइ कऽ दियौ ओएके बाद फेर अहाँ जा कऽ डी आर सी सी के अप्लाइ कऽ देबै पैसो तैसो लेतै की आय यौ भाइजी
नय पैसा वैसा नय पैसा वैसा नय लगतै नय नय बी आर सी सी वाला मे थोड़ी लगै है पैसा
हं नन्दु ओ तऽ घुमै हात तऽ ओहो परसू जेतै कॉलेज पर जेतै हेए बगले ‌मे अहाँ बगले मे आहाँ के खोजै छला बहुत दिन से
दियौ दियौ नन्दू जी के दियौ
हूं एके आदमी कऽ सकैया बुझलियै हमीटा
हे
तऽ नन्दू गेऽल छलेऽ घुमय लेऽ अतऽ हेलो अऽ कत गेऽल छलै नन्दु घुमै लए हाँ दार् जलिंग गेल छलै घूमे लऽ से नन्दू के एते अथी भ गेऽल छलै न ठंडी आओर लगै छै गेल रहै नन्दू के बुझलियै हं तऽ नय कपड़ा लऽ के नय हाफे टी शर्ट ला के चैल गेल छलै मतलब टी शर्ट पहिर के चेल गैल छलै अ बिहारे जेकाऽ गर्मी हेतई बुझलियै हँ तऽ
तऽ गलत चीज भेलै लक जेयबाक चाही नन्दू के
त आब ओकरा नय पता छलै जे ठंडियो लगे छै पहाड़ अर पर खूब ठंडी लागले एकरा आर केँ ई आर गेल छलै घूमय ले बिक्की भैया आर गेल छलै अही केँ दोस्त यौ दु तीन दिन से हँ तीन दिन से नै देखाइ छलै इहे दुआरे घुमय लै गैल छेलै हँ फोटो देखलियै ने कहै छलै कि नन्दु कहै छलै जे ज अथि रूम ले ले छलियै ने ओय बाटे अथी जाय छैले गुजरे छैले बादल देह में अथी
गजब गजब जगह घूम कऽ आयल नन्दु तब तऽ फेर अगला बेर अपनो अर चलै छी
हँ अगला बेर अपनो और चलै छी घुमय लए बात सही छै खूब घुमलक फिरलक
नन्दू से अता पता पूछि लियौ केना जेयबा कऽ हे नै जेयबाक हे से नन्दू से पुछियो केना केना गेलै है
ओ तऽ पुछि कऽ बतबै छी बझलियै पहिले हमर उऽ वला काम भऽ जाइ छै न डी आर सी सी वाला ई वाला काम भऽ जाइ छै कम्प्लीट कऽ दै छै ओय कऽ बाद अपन देखै छियै ई आर जे बने जैते इ वला ऐप केँ थ्रू से बुझलियै न ह नन्दु की कना हेते
केना जाय पड़तै से पुछियौ न एहिठामसँ कत कत
हँ कतऽ कतऽ जाय नन्दू कहै छेला कि एतऽ सबसँ पहिले गेलियत एतऽ तऽ बैट्ररीक वला नै य गाड़ी लए कऽ गेल छलए ओकर चार्जे ख तम भऽ गेलै तऽ सा साती में समियामे अथि लगा दयलै गाड़ी लगा देलकै ओई केँ बाद बस पकड़े कऽ गैल ओत से पूर्णिया गैल आ पूर्णिया से गैल सिल्लीगुड़ी आ सिल्लीगुड़ी गैल मतलब दार्जलिंग गैल ओत से हँ घुमै लऽ नन्दुओ बात कर रहल य उम्हर साइड में आदित्य नै य आदित्य मिश्रा से बात करे यऽ यैह कार्य एप केँ बारे मे पूछे छै हँ हँ चाइर पाँच बेर मतलब पँ बेल अहाँकेँ जे ट्रास्क यऽ मतलब अहाँकेँ अहाँ कऽ सकै छी आ फेर आगाँ स जे है नै दूसरा बन्दा अहाँकेँ ओहो कऽ सकैए मतलब दस बेर अहाँ केँ दस बेर अहाँ केँ पाँच सै रुपया हजार रुपैआ एनाक अहाँकेँ बैन सकैए मस्त बात केँ लिए तऽ मैथिली में हँ एक दिन मे मस्त बात करबै न अथि बे मैथिली शुद्ध मैथिली मैथिली बजब अपना जेना बजे छै बोलचाल में लैंग्वेज में तना अपन बोलचाल वला तऽ से सेहनमे बजबै तऽ मस्त रहत
डेली इएह सब कायल जेतै
हँ इएह सब
जखन जखन मोन हुए देखियौ जखन जखन अहाँ कऽ मोन हुए तखन तखन हमरा एक बेेर फोन अथी पर नम्बर पर फोन कऽ लेल करू
केँ डायरेक्ट हम अथि वला मेन काॅल करब ओय केँ बाद आहाँ
हँ साँझमे साँझमे साँझमे या दस बजे से पहिले साँझेमे साँझ केँ बाद पाँच बजे छ बजे बाद हम फ्री रहै छी ओकर बाद राइत मे ज जखन तक कहबै तखन तक ओएला नय दिक्कत अच्छा आ एगो चीज हमरा कहू जेना कोई आदमी मतलब एहिमे जुड़ऽ चाहतै आ उ ओ ओय ग्रुप मे नैह जुड़ऽ चाहतै हैय तब भसकै हेएऽ अैंय
देखियो पैसा जे बन्द कोनो भी कम्पनी मे ज्वाइन आहाँ करबै कथी करबै तऽ ओय से आहाँ कैल मेंबरसिप लिय परैछैय न अथी मे पता करय प छै कखन की हेत तऽ केना टाइपिंग अहाँके मैन गेल तऽ पैसा फैस जेऽत अहाँ कम्प- कम्पनी मे कम्प्लेन करबै न आहाँ एैय के लेल आहाँ ग्रूप कम्पनीवला ग्रुप कोर्डिनेटर जे चीज होइ छै तऽ ओला मे कम्प्लेन करै छैय आहाँ पैसा रुइक गेल एै कुछ भी रुक गेलअहाँ काम करले छी तब अहाँके तुरन्त भऽ जाइ छैय उएह द्वारे ग्रुप ज्वाइन होइ छैय तैय स पता चलै छैय ह एते आदमी ज्वाइन भेल छैय ग्रुप मे हुँ हँ भए छैय छह मिनट पैंतीस सेकेण्ड ओहिमे ई पता चलै छै मतलब इहो बन्दा अएहिबे से छैय
आ मै-मैनलिअ एहिमे जेना आब कोनो इमरजेंसी फोन अैब गेलै या कुछ अैब गेलै तऽ ओकरा कैट सकै छियै ओतने देर में
नैह बस अथी फ्री भऽ कऽ मतलब बारह मिनट अहाँ य एगारह मिनट करीब ओहिस बात कऽ सकैय छी सही से मतलब कखनोउ कालके जखन अहाँके अथी भऽ गेल बुझलियै न बस दस बारह मिनट ऐने इवला जे ऐसे जे एप के थ्रू से जे रहैय छैय जेभी कुछो पुछ तास अथी लय रहे छै ने जेना बोलचाल मे मैथ असली मे कोनो चीज अतेटा तऽ उएह स बात होइ छैय एहि कार्य एप स थ्रू स ऐस इहो फायदा होइय छैय हँ ऐसे इ फायदा होइ छैय तैय बुझलियै भायइ जी
हूँ
एैय स एप स ई त फायदा होइय छै जे मतलब आगा जे अथी हेतै ने जेनरेशन आगा बढ़तै ने तऽ ओयह वला अभी हेत तै जे मैथिलीके जे रोबोट कोनो चीज बनतै तऽ मैथिली मे रोबोट बजतै अभी जे भैज तैयऽ हिन्दी मे इंग्लिश में बजतै आ इ वला अपना ओर के भाषा देहात की भाषा सिखा रहल छैय मैथिली त अपना और के भाषा तब बचतै ए आइ स पुछबै तऽ मैथिली बाजत पूरा शुद्धमे तना हेैयतै ए आइ के कोनो भी डिवाइस के डिभाइस अपना आर जेना हिन्दी बात करै या हँ तेना अब हिन्दी मे नैय मैथिली मे बात करत ह गर्मी तऽ बहुत आय रेकॉर्ड तोयड़ देले या एैयबेर आइ सबसे ज्यादा छै लाइट आर नैय कटल य लाइट कैट जेऽत तऽ फेरो देखियौ न सबटा बाहर अैब जेऽत सब तऽ घूमऽ लागत अथि रस्ता पर हम हू आब कनिकाल मे जाएब खाना खेऽब दू पान
नैय कहल
नन्दू कतऽ गेल छेलियै घुमय लए यौ सिलीगुरी गेल छलए घुमय लए आ दार्जिलिंग हं यौ कहलौ दार्जलिंग गेल छेलए घुमैय लए कहिया एलियै यौ घूमके रैत
केना गैल रहै से पु
रूट केना केना गैल छलियै कहै छै सुपौल सिमराही बट तै गैल या
बस स
हँ ह सुपौल सिमराही पूर्णिया पूर्णिये बाटे गेलै ओय केँ बाद सिल्लीगुड़ी केँ पकड़लियै ने दार्जलिंग गेलै पहिले कतऽ उतरलेै है सुपौल म पहिले उतरलै यै केँ बाद अहाँ ट्रेन अथी पकड़लियै बस पकड़लियै
जे छलै है ओकरा पुछियौ डी आर सी सी वाला जे दू हजार रुपआ पेमेंट छलै से भेलै
ह डी आर सी सी वाला पेमेंट छलै दू हजार ओहो लए अहाँ जेतै परसू जेतै हाँ परसू हम नन्दो अबै बुझलिय बस नो मिनट आ अठारह सेकेंड अए बस तीन मिनट
सी सी हमरा ऑफिस में डी आर सी सी वाला बहुत कम्प्लेन भेले हन फर्स्ट फर्स्ट इयर वाला फर्स्ट इयर वाला जेत एते डी आर सी सी पेमेंट छलै हन मतबल एक लाख रुपया वाला सबटा केँ रोक देलकै लास्ट में नोटिस आइब गेलै नोटिस एलेै तऽ फेर हमहूँ सब काम से केन्सी फेर बाद मे एक राइत मे जब हल्ला गुल्ला भेले हन तब जाके डीर सी वला पेमेंट क्लियर मतलब आब अलाव भऽ गेलै कि अहाँकेँ जे कैश पेमेंट यऽ
हँ हँ हँ
इयरली कैश पेमेंट रहे छै न कि बच्चा केँ पचास हजार रुपया है मतलब डेढ़ लाख रुपैया केकरो फीस है तऽ ओकर पचास हजार रुपैया ओकर कैश भेलै मतलब कि अपना जेब से दियौ अहाँ आ एक लाख रुपया डी आर सी सी देत अहाँ केँ तऽ ओ पचास हजार रुपैया वला पेमेंट चेक केलौं आ एक लाख रुपैया वला पेमेन्ट जे ड्यू हइ तऽ ओ वला अहाँ अथी कऽ सकै छी तऽ ओ ओकरा हम सब कऽ देलियै हन आइसँ आब आइसँ कि तीन चाइर दिन
कहलियै नन्दूवला पेमेंट भऽ गेलै आयौ आयौ भाईजी नंदु वला पमेंट केना हेतै नै पता केलियै नन्दुआ बात अखनो पूछै छला जे नंदूवला नै ऐल यौ हमर बहुत आदमी केँ रोइक देने हे य डी आर सी सी आयौ भाईजी हमर कते आदमी किया रोक देने छियै डी आर सी सी वाला।
डी आर सी सी के अखन पता नै की हे लेकिन बहुत सारा के क्लियर भेले ह काइलों परसो खिन एगो लड़का। छले एहिठाम केँ न खजौली केँ ओकर डी आर सी वाला पेमेंट क्लियर भेले।
ह हमरो आ बहुत। आदमी केँ रोइक देने छै हमरा आर केँ तऽ रिजेक्टे कऽ देलकै पता नै आ ओकरा कहलेक। एना कहलियन कम्पलेन कलिये न डी आर सी सी ऑफिस कहै छै बताएंगे अभी तक बतेबो ने कै दू हफ्ता बीत गेलै। किसलिए रिजेक्ट हुआ बताएंगे हाँ न बतेलक पैसे तै। तै दुआरे कऽ रहल यै बुझलियै।
अच्छा ओ भऽ जेतै ओ टेक्निकल प्रॉब्लम सेहो रहैत छै ओहिमें।
हँ तऽ ओ वला फेर से हमरा कहलकै कर पड़ते स केलियै अना अना कहलियै सरो कहलियै फेर से हूं। बात सही छै सही कहलियै उएह सब देखियौ काल्हि। नै आब जाएब हम बैठल छी कनी काल मे जेबै खाना खेबै। बुझलियाय
एगो चीज कहूं जेना अइ जेना एगो चीज कहूं। जेना एहि ऐप सँ हटि जेबै।
हाँ हाँ त अहाँके हरेक दिन पैसा। पेमेन्ट देत अहाँके मतलब हफ्ताके बाद हरेक दिन अहाँके पेमेन्ट पाएत आब अपन कॉल कैट रहल हें त कनि अपने मोने कैट जेतै, कोइ नै कटतै।
अच्छा-अच्छा।
हां। ई वला मे मलब अथी मे वला ए आई सुनैत रहै छै न त अई वला मे कोनो अथी वला गलत स तब दो आर किछो नैय यूज क सकै छीयै, हुं जेतै मास ते बाद करबैत हेते अथी सेे तै भायजी तै ना हय छै ओय मे हँ आदित्य बतेेले छला एना-एना बात